अऊं, जय झूलेलाल, दीदी आवाज़ अचेव ती?
हा हा, बिल्कुलु सुठी तरह अचे पई, तहांखे मुंहिंजी अचे पई न?
हा हा हा, दीदी अचे ती पई, ॿियो ठीक आहियो दीदी?
बिल्कुलु बिल्कुलु, ठीक आहियां, तां ॿुधायो आर्तवारु कीअं पियो निकिरे तांजो?
आर्तवार बसि हिन महिल ॾेरे तां आई आहियां, आर्तवारु ॾींहुं हली वेंदी आहियां ॾेरे सत्संग ते।
राधास्वामी?
हा, राधा स्वामी, हा।
न घणे हुननि जो टाइमिंग इहो ई आ न मुखे
हा हा, बसि हाणे ईअ आयमि पंज ॾह मिंट थया इनि, पापा जन सां गॾु वई हमि, उहे वेंदा इनि। संडे संडे ॾीहुं वेंदा इनि उहे बि, हा, ॾेराणियूं त वेंदीयूं वेंदीयूं दींदी। सेवा में वेंदियूं इनि पर हाणे ओतिरो टाइम नथा कढी सघऊं, छो जो न हिननि जे बि वञण जो टाइम इहो ई आ, यारें बजे मतिलब साढी यारहें त हे निकरी वेंदा आहिन टिफिन खणी करे हं त घर
पेंखे त वरी घर बि ॾिसणो आहे न भई
घर बि ॾिसणो आ आऊं इहा मलिक जी ॾिनल इहा बि सेवा त करणी आहे न दीदी पाण खे।
त संत महात्मा इहो कोन्ह चवंदा आहिन उहे चवंदा आहिन पहिरीं घर में पंहिंजो तव्हां फ़र्ज़ु कर्म सभु पूरो कयो सेवा कयो उहा बि त सेवा ई आहे न पो भले तव्हां हुन ईश्वर जो नालो वठो।
पहिरां त दीदी ॿार उबसि ज़रूर वॾनि जो बि करम ज़रूरी हो त हाणे वञनि था पिया न दीदी पापा बि तॾीं थोरो लॻंदो आ न त पहिरां ॿार नंढा हा त चओ एतिरो बि केॾी मल माण्हू न थो टाइम कढी सघे।
हा हा, न न हर हिकु शइ जो चवंदा आहिन न हिकु टाइम थींदो आहे। भई हा घणा चवंदा आहिन भई नथियूं पहुची सघो ज़रूरी न आ न सब नी जी लाइफ साॻी आहे। अॼु मां भले ॿे ॿ ॼणा घर में आयूं पर असांखे छा प्रॉब्लम आहे उहो ॿाहिर दुनिया खे नाहे ख़बर। उहे चवण वारा त चवंदा ॾिठई पाण में ॿ आहिन तॾहिं बि किथे निकिरे कोन। किथे अचे कोन, अहिड़ो कहिड़ो घर में अरे भई हुनजी परिस्थिति कहिड़ी आ, हुनजे दिमा़ग में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं पई हलनि या उ वेचारी अकेली न वञी सघंदी हूनी घणनि मूंखे ॾिसो जीअं हाणे मूंखे आहे गाॾी न ईंदी आहे। चाहे टू व्हीलर फोर वीलर मान पो पाण खे हा त पाण के मान किथे बाहिर निकरणो हुजे त पाण खे त सोचणो पए न वरी रिक्शा ऑटो कयूं ऐं उनखां पोइ वञूं
ह आऊं मोताजी भई हर समय दीदी ॾिसो मर्द बि छुटीअ वारे ॾींहं अवेलेबल आहिन असां के मतलब गॾु कराईंदा कम, न न न छा करनि आऊं दीदी ॾिसो पंहिंजे घर जूं जिमेदारियूं एतरी हूंदियूं हिन की असांखे अगरि हफ़्ते में हिकिड़ो ॾींहं मर्दनि खे छुटी आ न, त असांखे घर जा ई ट्रिका पंजा भाॼी भुती किरानो हे हो जेक उआ सब असांखे मेनेज करणो तो पियो त उहो ज़रूरी आहे पेंजे पाण खे ॾिसूं की घर जी ज़िमेदारियुनि खे ॾिसूं ॿुधायो तव्हां हा
थींदो हलो अध ॾिहं आराम कयो हिननि खे ईसब ठाए ॾियो पो ईअं थींदो आ थोरी वञी हिननि सां गॾु वञी शॉपिंग करे अच चूं त छा आहे पाण खे सवलो थे न त अकेला पाण किथे किथे पहुचूं।
न न, नथो थी पाए न दीदी ऐं मेन त छा असांजी मोताजी इहा ई थी थी वञे असां गाॾी नथा हलायूं पिया पर इहो आहे मर्द वरी बि मना न कंदा आहिन दीदी इहो आहे केॾी महिल अमृत वेले वग़ैरह कंहिंजो साथ मिलंदो आ त थोरो सो हली वेंदो ठी आयां, संडे डीं डेर जेतिरो करे ऐं अॻिमें त दीदी ॿार नंढड़ा हूंदा हुया त तव्हां सोचो हफ्ते में ॿारन खे हिकड़ी छुटी टी आ त उन्हजा मथां वथां धोई गूड़िया जीअं
न न, किथां थो टाइम मिले अॼु बि पंहिंजो संडे ईअं ई थो वञे। उथ एतिरी देरि आहे भई ईअं थींदो आहे भले ॿार भले आराम सां उथनि वेचारा रोज़ था वञनि भई जेंस बि थिया जिन खे भई संडे हिकिड़ो मिलंदो आ भई भले आराम करे वठनि पर पाण खे आराम हूंदो आ छा? पाण खणी हा पाण खे खणी कलाक हिकड़ो भई एक्स्ट्रा मिलंदा आहे भई हूअं सवेल उथूं पंजे बजे हीअं खणी ठीक आ हल छह बजे उथूं। पर उथी करे शुरूआत त पाण खे ई, हा हा। बस बस हा, अएं उन में बि उ उथी करे पाण खे ई करणो पए न, शुरूआत त माईअ खे ई घर जी करणी पए उथी पो चांय रखे, को कुछ करे, कें ॾींह थोड़ो पाण खे ठाहे पियारे
हा, यूनिफॉर्म वग़ैरा, ॿारन जी भई धोइणयूं पवंदयूं इन अऊं सभ
ख़ास आ, एक्स्ट्रा कपड़ा भई हिनन जी यूनिफॉर्म धोई वठ सुभांणे हिनन खे छा खपंदो, ही वॻो धोई वठ, अएं हिन हितां ही साफ़ करे वठ, ही शै घुराए वठ, त भई संडे ॾींह वरी इनन, ॻाल्हियुन तरफ़ ध्यान वेंदो।
बस चांय जो कोप त, दीदी लॻंदो आ बस पेके वेंदायूं ट्रे ॾींहं जेके अठ ॾह ॾींहं वेंदासीं उते, हुते हथ में मिलंदो आ। ईंदायूं त ॿ ॾींहं त पुॼंदी ई नाहें, पुॼंदी ई नांहें चांय पाण ठाहे करे लॻंदो आ की सुबूह जी शुरुआत कोई चांय ठाए ॾे पो कम करे वठूं भलीे, अ ठीक
मां त अॼ ताईं ॾिसो, हेतरिन लेडीस सां ॻाल्हायो आहे त सभनी जी इहा, ईसाई रामायण हूंदी आहे, पर तहां जी सिंधी ॾिसो वरी बि सुठी आहे, पर मां केतरिन सां ॻाल्हायो आहे, पर सिंधी एॾी पंहिंजी ॿोलीअ जी हालत ख़राब आहे, मां उहोई उन्हनि खे चवंदी आयां, भाई पाण लेडीस खे ई ध्यान ॾियण जी ज़रूअत आहे। एटलीस्ट चवंदा एन न, सुठी ॻाल्ह जी शुरुआत पंहिंजे घर खां थींदी आहे, नथा ॻाल्हाईन ॿार
पाण भई ॾिसो ॻाल्हाईंदा आयूं न, दीदी असांजो त इहो आहे की असां पैंजे न मम्मी, पापा जन असां बि न असां इहो ई सिंधीअ में ॻाल्हाईंदायूं, वरी हिते हा, हा, सिंधी ॻाल्हाईंदायूं। पेंजे ममी पापा सां, असां सिंधी में, वरी हिते आयासीं शादी करे त ससु सुहरा त इहे भी असां असांजा सिंधी ॻाल्हाईंदा एन, हिंदीअ में, हा हिंदीअ में न ॻाल्हाईंदायूं असां घर में त दीदी पूरी सिंधी
त इहोई सही आ न, त हाणे पांजा ॿार पाण खे ॾिसी सिंधीअ में नथा ॻाल्हाईन।
नथा ॻाल्हाए, त छाहे न वॾी परेशानी छाहे, उनन खे शर्म ती अचे, छो जो न किथे न किथ किथे, इन में ग़ल्ती असां पंहिंजे पाण खे ॾिसंदायूं, इन लाइ छोजो न की असां ॿियन जे अॻयां न, ॿारन सां असां साओं करें हिंदी में ॻाल्हाईंदायूं न त, ॿ ॿारन खे छा लॻंदो आं, की असांखे सिंधी ॻाल्हाइण में न शर्म ती अचे, तहां ॾिसो हमेशा तहां मरा
न पर उहोई उहोई, मूखे उहाई ॻाल्ह चवणी आहे भई हिते असां जीअं हेॾी मुहिमूं हलाए वेठायूं, त ईंएं छोतो थे, छो छोती शर्म अचे, अॼ ॿाहिर तहां ॾिसो मराठी ॿीठा हूंदा, मराठी में ॻाल्हाईंदा, गुजराती बीठा हूंदा पाण में चार ॼणा, उहे कॾहिं हिंदी में कोन ॻाल्हाईं उनन खे हिंदी त ईंदी बि कोन्हें सवली, ऐं हिक पाण सिंधी आयूं जेके सभ लैंग्विजूं जल्दी पकड़े वठंदायूं, तेंखां पो बि पाण पंहिंजी सिंधी छॾे करे, ऐं ॿीं लैंग्वेज में
ॿीं लैंग् ॿी, ॿी भाषा में था ॻाल्हायऊं, मूंखे ख़ुद इहा ॻाल्ह लॻ ॻंदी आ, दीदी हाणे ॾिसो असांखे सिंधी, मूखे सम्झ में न ईंदी आहे, हां, भाई जींएं कोई लिख् लिख्यल बि लिखण
हा, न लिखण त ॾिसो सच ॿुधायां, असांखे बि कोन पी अचे, असांजा वॾा जेके हुआ न उन्हनि खे इहा, अरबी सिंधी जेकी थींदी आ न, उहा ईंदी हुई, ख़त ॿत अॻे त ॾीं ईंदा हुआ, लेट
ॾींदा हा न, सिंधीअ में पर मूखे त दीदी सम्झ में बि न‌ इंदो, त अगर मान लो कोई लिखयल हुजे न त कोई चवंदो पढ़ी ॿुधाइ त असां ए बी सी डी बि न ॼाणू हुनजी त न पढ मत
न न उहा त ॻाल ठीक आए, हलो उहा ॾुखी आए पर एटलीस्ट पंहिंजी शुरुआत जेकी पंहिंजी ॿोली आ उहा ॻालाइण त सब तां वट
ॻालाए त सघूं था पर, हाणे ॾिसो त ॿिए हंधु ॾिसो काथे मराठी ठीअ जो भाषा में असां न्यूज़ में ॿुधंदा आहियूं टी वीवीअ में त मराठा हिन जे हुनन में हाणे न उ उते न पंहिंजी इहा मराठी भाषा जो हिक सब्जेक्ट हिनन जो विषय उहो थियण भाई ज़रूरी आहे।
बि निकती इहा तां जेकी ॻाल कयो पिया न सब्जेक्ट जी, ॿिन टिन सां हाणे ॿुध त मां नाला त पाण पर्सनल नथा वठी सघूं, पर ॿ टे संस्थाऊं आहिन हिकड़ी ख़ास आहे उहा इहा मुहिम हलाए रही आ, हर हिक स्टेट में वञी रही आहे। अहिड़न अहिड़न इंग्लिश उन्हनि स्कूल में वञी रही आहे की हिक सब्जेक्ट महिरबानी करे।
हा मांखे लॻंदो आं की इहो हुजणी खपे इहा पहल हुजणी खपे। हे बि जेको पाण ॻालायूं था त हिक मूंखे लॻंदो आ ॾाढी सुठी पहल आ दीदी हूअं त कंहिंखे
ॾाढो सुठो हिन में ऐं मां उहे त चवां थी केतरन सां ॻालायो आए इहो ई ॾिठो आए की ॿ कि टे मूंखे लेडीस सही मिलियूं आहिन, जंहिंजी सिंधी लॻी की सिंधी आहे न त त उन में अधु हिंदी पई अचे अधु मराठी पई अचे ऐं तां खे न मांखे ईंय मऩ एड़ी अजीब अजीब मांखे तांखे ई कहिड़ी सिंधीअ ते असां वञी पहुता आहियूं?
न दीदी, असांजे सिंधियुन में बि ॾिसो थोरो सो पर जो फ़र्क़ ईंदो थव जीअं मतलब असां लाड़
उहो भले, पर ही जेके अख़र पंहिंजा पंहिंजा हिनन विधा आहिन न उहे ॼण तव्हांखे अजीब ई सिंधी लॻंदी, भई! पंहिंजी मिठड़ी एॾी सुठी ॿोली अॼु बि मां ॿाहिर वेंदी आहियां केर ॿुधंदो आए न, त समझी वेंदो आ, आप सिंधी हो न, भाई हिकदम ईअ।
अरे! सिंधी असां भई दो लैग् लैंग्विज सुठी हूंदी आं, असां सिंधीयुन जा माण्हू सुठ सुठा हूंदा थव, शांत स्वभाव जां, ईंय लड़ाई झगड़े वारा भइन वांगुरु कोन, को भइन वांगुर ईंय विंरन्दा वतंदा आहिन जित किथे किथे ॾिसो, किथे किथे ॾिसंदी आया न, उहें ॻाल्हियुन खे खींचन हा पंहिंजो ओड़े- पाड़े में, ह ह। हा।
ॻाल्हाईंदो
हा, असां न बि सुञाणींदा आहियूं दीदी केखे। असांजी- मुंहिंजी ख़ुद जी आदत। थव भली कोई, असां मां जीअं शा शाम जो वेंदी आहियां। थोरो वॉक करण वेंदी आहियां। त पो भई कोई भी मिलंदो आहे हा त पो न असां स्माइल ॾेई करे ई कैंसां बि मिलंदा आहियूं‌। खिली करे या ॿूथ
हा, असांखे हा, ॿूथ सुॼाए इहो त मूं भी ॾिठो आए। ॿियूं लैंग्वेज वारयूं जल्दी मिलंदियूं बि न, ऐं यकदम फेस, भई खिली ॻालायो न? कंहिं छा थो वञे खिली ॻाल्हाइण मां? असांजा केहिड़ा लख था हलन!
असांजी त असांजे खून में शामिल थव दीदी, इहे सभु ॻाल्हियूं,, ऐं मुंहिंजी गुड़िया बि ॾिसो। ॾिसो भले चाहे ज़्यादा वॾी कोने, बट हिंयं आहें कॉलेज पढदीं आहे, पर मुंहिंजी गुड़िया जे ब़ि मत मतलब, जीअं मूं वांगुरु आदत थव, उह कहिंसां बि मिलंदव न त मतलब भा भाकुर पाए न जीअ, असां सिंधी पाण में भाकुर पाए न जीअं असां सिंधी मिलंदां आहियूं? असांजी आदत हूंदी थव सिंधियुन जी त भाकुर पाए, ठीक आयो? अंऊ ईअं करके, मुंहिंजी गुड़िया बि ईअं ई मिलंदव।
बस बस चवां थी न, इनन ॻालियुन में सभ सुठा, पर सिंधी ॻालाइण में अॼु बि पुठियां आहिन। हाणे मां त जेस ॾिसो फोन कयो आहे न? उनन सभनी खे इहा ॻाल त, ज़रूर चई आहे की सिंधी सिंधी आहियो त? सिंधी ज़रूरु लिखो- पढ़ो ऐं ॻाल्हायो। हा। त उहा शुरुआत पाण पंहिंजे घर खां कंदासीं। जिते चारि पंज ॼणियूं। ॾिसो, फ्रेंड्स वेठियूं आहिनि सिंधी। एटलीस्ट उहे त सिंधीअ में गाल्हाइनि‌।
सिंधी ॻाल्हाए, अरे हिकिड़ो पंद्रहें सांल जो छोकिरो मुसां ॻाल्हाययोव। ॿियो दीदी, हिन् टास्क में, ॿुधायावती हूं पंद्रह हा। पंदहें साल जों छोकरों ॾाढी बढ़िया सिंधी गांल्हाए प्यो। त् मां हुनखे बल्कि कल्ह इहो ई चयोमांसि। मां चयोमांस यार तुंहिंजी सिंधी त ॾाढी सुठी तई यार। तू नंढिरो आहीं, पर मतलब उन हिसाब सां। जीअं मां तुंहिंजो उहो ॾिसां थी पईा ॾाढो बढ़िया पियो ॻाल्हाए, त चए पियो की असां भई। हा घर में चई असां ॻाल्हाईंदा आहियूं। असांजा ॾाॾा जन आहिनि जेके बि, मुंहिंजो ॾाॾो आहे चए पियो, उहो भई असां सभ पूरो सिंधी में ॻाल्हाईंदो आं। चवंदो आहे न भई असां, उह चए पियो, मुंहिंजो ॿारु। भाउ बि नंढिड़ो आं।
घर में जे वॾा हूंदा न? ॾाॾो-ॾाॾी, नानो- नानी इहे त ख़ासि सेखारींदा। उहे चवंदा बेटा मुसां असां सां त तूं सिंधी में ॻाल्हाए। पोइ उहे अहिड़ा उन्हनि खे सुठा- सुठा अख़र, उहो उन्हनि जो लहज़ो।
हा, ऐं जेको नथो ॻाल्हायव न दीदी? तव्हां ॾिसो, जेके मतिलबु न जवाबु हिंदीअ में ॾींदा आहिनि, सिंधी सम्झंदा सभु आहिनि‌ जेके हिंदीअ में जवाबु ॾींदा। पोइ हुननि खे असां सिंधी ॻाल्हाइण लाइ चऊं था न, जीअं ॾिसो? त तव्हां हुनजी तव्हां लिपसिंग ॾिसो, मतलब मीन्स जेके उनजो जेका, ज़बान हलंदी आं न? ओतिरी सुठी न हली पाईंदी तव्, हुननि जी ज़बान, हा।
अॼु हाणे मां बि ॾिसी इंग्लिश मूंखे न ईंदी आहे प्रोपर, पर फ्रिक्वैेंटली न ॻाल्हाए सघंदा आहियूं बट। यस मां ट्राए कंदसि, त अॼु मां केतिरियूं ग़लतियूं कंदसि? अलाए कीअं कीअं प्रोनाउंस कंदसि? पर जीअं - जीअं मां आदत विझंदसि रोज़ु। पो उहे अख़र चवंदसि, त मुंहिंजी ज़बान क्लीअर थी वेंदी। अहिड़ी तरह सां पंहिंजी सिंधी, मातृभाषा जे लाइ आहे।
उहो ई -उहो ई -उहो ई आहे न, असांजी रुटीन में अची वेंदियूं आहिनि। कॾहिं- कॾहिं उहे शयूं त।
त, ऐं केॾो चवंदा आहिनि? की सिंधी अबाणी ॿोली- मिठड़ी अबाणी ॿोली। तंहिंखे मां कीअं विसारियां? जंहिं में माउ ॾिनी थमि लोली।
ॿोली-लोली हा, हाणे पर अॼु जी जनरेशन अचे थी पई बिल्कुलु, बिल्कुलु- बिल्कुलु। बिल्कुल दीदी, हा। बढ़िया लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए, हा। इन सिंधीअ ते थोरो अमल कजो। कंहिंखे बि असां इअ चऊं ईय संस्थाऊं अचनि, असांजे हिते त मतलबु, थोरो सो थिए बिल्कुलु। पहल, बिल्कुलु- बिल्कुलु हा दीदी, जय झूलेलाल दीदी। जय झूलेलाल।